के ठीक
गोर लगै छी
खूब नीके रहु हँ कतऽ छियै यै
घरे पर छी कतऽ रहब अखन घरे पर छी
गाड़ीबरथ सऽ लक एलौ
कतऽ जा रहल छी
कतौ बाहर जा रहल छियै हम तऽ हैया घरे पर छियै ए। अखन मौसम कनि गड़बड़ैल छै खूब बर्षा बरखा होए छै। तऽ थाले-थाले छै कतऽ जाएब।
इमहर तऽ अहाँ के बड गर्मी।
गर्मी हे एहिठमा तऽ की कहूं गर्मी उमस तऽ केनहे छै, दिन दिन के बरखा हाएत, कखनो के रौदा आ त ओ बुझेते नै छै सर्द गरम कनै छै एकदम से। गेलौ हम बाहरे एक रती भोर मे। काज छलै से बाहर गेलौ हम, एक रती के छा छतरी नै लऽ कऽ गेलौ हम। भिजाइये देलक आ फेर ओय के बाद
एखन तऽ तैयो होम ड्यूटी मे निकलै छियै तऽ हम अहाँ के जे छता ल ऽ क।
नै हम ने आय बिसैर गेलियै बुझलियै।
मिनट, एक मिनट लाइने पर रहु अहाँ।
ए रख रखलियै हम लेकिन हम तऽ बिसैरे गेलियै। ओ रखलै रैह गेलै तऽ। रखले रह गेलै तऽ ओ बिसैर गेलियै। तब गेलियै तऽ देखै छियै कि बारिश तते भेलै, जे हम भेजैए गेलै फेरो दय एलै। रौदा एलै ते सुखाइये गेले ओय के बाद फेर जाके ते मे जेना-तेना गेलन तऽ ओतऽ जाकऽ की कहिये बरखा एनाहिते बरखा होय
नै हम तऽ अहाँके ड्यूटी सब मे निकलै छी, हम अहाँ के
ड्यूटीमे निकलै छियै। तऽ अहाँ सबके ते अलगे एछ ना, अहाँ सबके त त बाहर रहै छियै तऽ कखनो क ट्रेन के आवाज आबैत रहैया, कखनो क किछो। से तऽ होएते रहैया कुनू नै। की करबै जहन जकरा जे छै से तऽ छैहये ना। तकरा जे काज छैय, ओ तऽ करबे करतै नेय अहाँ गेलियै हम तऽ ब देखते छी अहाँ के आब आ ट्रेन के की करबै ट्रेन अहाँ सहरसा, सहरसा जाय छियै ना त सहरसा जाय छियै तऽ ट्रेन ट्रेन रुकते आ तऽ खा टिफिन लैये के के जाय छियै, लंच लऽ के जाय छियै। हां ल ल लंच लैये के जाय छी ना टिफिन कथी रोटी-तोटी बना के जाय छिये रोटी खाय छियै। रात कऽ की खाय छियै रोटी। रोटी आ तरकारी। हमरा सबके घर मे तऽ रोट-रोटिये बनै छै, अहाँ सबके तऽ नै पता की बनैया। कि नै बनै या। हमरा सबके रात मे तऽ रोटी भा ककरो-ककरो घर मे देखबै। दिल्ली गेलौ हम एकटा हमर भौजी छथिन तिनका घर मे हुनका सबके घर मे ए दिनके बनत अ रात केऽ बनत दिन क बनत रोटी आ राएत के बनत भात। ककरो-ककरो अंगना मे सेहो होय छै ना। सबके अपन-अपन घर मे अपन-अपन खाना किछ किछ बनल जकरा जे अथी रहल आ की कहू तेनाहिते कऽ कऽ गेल रहो हम अंगने- अंगने। एना कऽ कऽ काज केलौं, जेना तेना काज भैये जाय छै आहाँ के आवाज नै आबैया लेकिन आवाज कतऽ तऽ गेल तहन फेर एनाहिते क कऽ ते कतऽ गेलौ बाहर गेल रहौ कनि रौदा आ सर्द गरम जे भऽ गेलेै न से माथा तत तते दुखाय यै तनाऽ कऽ कऽ ई आइ मोन कलकै कनि बारिश बरखा भेल छेलेै कहलियै कि लिट्टीये बनो आय लि्ट टी बनेल जे चूल चू-चूल्हे पर लिट्टी बनेलौ हे लिट्टी बना कऽ लिट्टी-चोखा सेलमे लिट्टी-चोखा का खा कऽ आर उहे बैसल मे अखने आय-आय हमरा सबके खाना उहे भलैये लिट्टी और चोखा
ओ अच्छा-अच्छा
लिट्टी आ चोखा हमरा सबके खाना भेलैया बैगन आ
हमरा आहाँ के जे छै से दिन मे वन्दना रोटी आ आ चठैल के भुजिया दऽ देने रहै वैह जे छै हम आहाँ के एखन खेलौ है। आ हया गाड़ी एखने तुरत खुज लै
तैय आहाँ के कनि अथी होय छेल्ला आवाज कनि ट्रेन-ट्रेन के आबै छै तऽ रेलगाड़ी सब के आवाज आबै छैला आब आबैये आवाज आब आबैये
तैय लऽ कऽ जे छैय आहाँ के से वैह क के एलौं हेँ। भरि दिन रौद मे एलौ हेँ ड्यूटी आ फेर हैया लेकिन एखन जे अछि से वातानुकूलित अछि अथी हमर ब्रेक भान
हँ ह ह
ओही मे बैसल छी, आब विदा भेलौहेँ देखियौ जे छै से रातिमे एक बजे तक हँ एखन एखन स सहरसे स खुजलियेै हे तुरत्ते। सहरसा सं खुजि क जे छै से आहाँके हँ सहरसा से खुजि के आ विदा भेलियै, एक बजे रातिमे पहुँच जेबै आहाँके ड्यूटी आ
अच्छा ई पहुँचबै बड्ड राति भ जाइया अहुंके काज करैत-करैत। बड्ड राति भ जाइया, बच्चा सब त सुति रहैत
हँ आ देखियौ आ का आ ई किए? आ काल्हि हम छलियै त बच्चा सब नै सुतलै।
काल्हि छलियै त बच्चा सब नेै सुतल आ आइ नै हेबेै त बच्चा सब सुत बच्चा सब के कनी ई रहेै छै न पप्पा एलखिने पप्पा एलखिने। त अपन कनी अपन खेलाइत रहल, सेहो भ जाइ छै।
भोरेबला गाड़ी सं एबाक छलै।
कते बजिया रहे।
अरे, हमरा रहै पाँचे बजे वला गाड़ीस जेबाके, आ से आहाँ के जे छै से हम जे छै एलियै आ एक बजे एक बजे दिनमे आहाँ के गाड़ी स एलियै या, बच्चा सब आइ स्कुलो नै जा पेल लै, भरि राति जे जगल से आ बच्चा आ जे हँ आ बच्चा मातााजी जे छथिन से आ सुनियौ त बच्चा के मातााजी जे छै से ओकरा सबके पढ़बै ले डेढ़ बजे राति तक बैसल रहथिन। हम कहलिय से पता नै, बच्चा के माताजी आओर बड़का खिलाड़ी छथिन।
की करबेथिन यूपीएससी के तैयारी कराबै छथिन। कथीके कलेक्टर बनेथिन? इह एते त हमहुँ सब नै पढ़ै छियै दू बजे राति त अहाँके बच्चा सब त लागैया बच्चे स कलेक्टर बनि जाएत।
सुतलखिन हैं एखन तक किए ने लइट जरि रहल छै? बहुत देर तक अखिआसियै नीन्दो पड़ियै। कहियै हँ-हँ, बाप रे बाप तकर बाद अहाँके जे छै से की करू तहन हम एलौं हें उठिके, तहन हम हबड़ हबड़ कहलियै है जल्दी अहाँ सब
तखन त नीके अछि, बैसल रहब अहाँ अपन ओ अपन ई सब कलेक्टर सब अप
आ आ क कलक्टर साहेब सब जे छै से सुतलथि हे आ भोरमे दस बजे उठलैथ हे ई सब।
ऊं अच्छा ई सब
तहन इसकुल हँ-हँ त अहाँके जे छै से तकर परिणाम की भेलनि जे स्कू कुलो नहि इस्कुलो नहि जा पेलैथ ई सब हँ। अहिना होइ छै एना राइतेमे हमर कनियां कहि देने रहथिन जे काइल ई सब स्कुल नै जैत। बुझि गेलियै हम कहलियै कियै ऐ देखबै ने उठ ले नै हेतै हालांकि हम प्रयासो केलियेनि जे उठि जाइथ कै बेर हम साढ़े छौ बजे फेर पोने सात बजे फेर सातो उठै लै उठि क फेर सुइत रहै जाय गेलैथ। की कैहतियै हम तऽ धिया पुता के तऽ बेसी जिद नै करै के छै कनी ऑल राइट अइ जीरो पचपन उनासी। हूँ, ऑलराइट है जीरो पचपन उनासी बुझिगेलियै
जै से समय पर अपन गेल नै कहियोन कनि समय पर उठिकऽ कमसे कम स्कु क क्लास इस्क कुलो तऽ जेथिन विषय पढ़थिन न
नै गेल खिन बुझि गेलियै तकर परिणाम भेलै जे
हूं हूं त अहां भोरे जहन निकलै छियै अहाँ कै बजे निकलल रहियै?
आइ तऽ दिन मे निकललियै एक बजे साढ़े बारह बजे निकललियै।
अच्छा अच्छा लेट स अहाँ तहन त समय लेट से छै।
हँ हँ तऽ वैह रोटी आ भुजिया बना कऽ दऽ देने रहैथ वोह एलौं हैं एतऽ खेलौं हैं आ आब जे छै से कहिये देलहुँ साँझमे पहुँचल लियो है साढ़े छौ बजे सहरसा आ हइया फेर नौ बजे जे छय न हँ राति में दु बजे दु बजैत बजैत हँ सब दिन हमर जे छै से ड्यूटी राइते के ड्यूटी हमर रहैए हँ यैह छै हमर कहानी।
ऐँ तऽ अहाँके दिन मे नै रहैय?
दिनमे बहुत कम ड्यूटी छै बहुत कम ट्रेन रह
हमसब जे जाइ छियैे एत्ते दूर सँ तऽ दिनेमे ट्रे चलैत रहै छै रेलगाड़ी आ अहाँ सबके गाड़ी केहन
हम सब बीचमे छियै न दरभं गा सब तऽ बीचके जगह छै ने एतय राइतेमे चलै छै जेना जे जेना अहाँ सब विदा होइ छियै
चल अहाँके बच्चो सब तैं एना तैं अहाँके कनियो के ने नै बुझे छियै कनि ई भए जाइ ना जे प्पा जागल छथिन तऽ हम केना ने आ अहाँके कनियो के होइत हैत।
सैह दुआरे जे छै ईसभ बुझै छै जे हम ज गबै तऽ हमहु स इहो सब जग तै त ई अहांके जे छै से नहि तऽ ई छै न अहांके सर कार तऽ वेतन हमरे टा दै छै न
से तऽ सरकार एं यौ तऽ सरकार के किया नै आवेदन दै छियै हमर
हं हं हं जे हमर धियो पुता सब हं हं कहऽ पड़तै ई बात सही बात जाबे आवेदन दऽ केऽ ई जिक्र करऽ पड़तै जे हमरा सङ्गे - सङ्गे हमर धिय पुता कनिआँ सब जोगै छै, तऽ से अहाँ हमरा चाइर आदमी जोगरत जे छै से
ह नय ठीके छोड़ू हटाउ की करबै आ जलखइ की भेल छलै
जलखै अहाँके जे छै, से काल्हिखन
ठीक छै, ठीक छै, अहाँ के काइल्ह ख कइल्हखन जै छै हमर कनियाँ आ पिछला दिन हमस सिंघारा बनेने रहौ अहाँ से जि केने रहौ बात तऽ, ओइ मे हम ब मंगेने रहौ चिनिया बादाम मुमफली आ त चिनिया बदाम अहाँ के के रहे ढेर आधा किलो चिनिया बादाम मंगा लेने रहौ। तऽ ओकरे नून मे द के जे छै से भुज रहथिन ओ बड़ा सेहनतगर रहै ओ
ओ बड नीक लागत बड नीक लागत ओरा छोरा - छोरा के खैयो तरा तऽ ओ गाड़ियो में जे बिकाइत रहै छै ओ मफली -मफली बड नीक लाग
से तऽ, अहाँ सबके सकरी के कचरियो मुरही नीक लगैया से हमरा
कच हँ हमराँ सहीमे लेकिन की कहियै पहिले जे आबै छलियै ने तऽ, सकरी मे जे गाड़ी रेल रुकै छलै तऽ, खाइ छलियै तऽ ओ नीक लागैत छलै, आब तऽ कचगर -कचगर दै छै, जेना लागैत रहे छै, कि ओइ मे तानी बाओल द छै सेहो आ नीक सँ छानै नहि छै ओ -ओ समय गेलइ हमरा आब देखियौ हमरा की पता हमस तऽ, एक हुं
तऽ अहाँके ओ जे खेपै तऽ, नहिये अहाँ के जे पुरना खेने हेबे सेहो उल्टी भए जायत
नैय -नैय से ने कहियौ एहन बात नै कहू खेने छी तऽ, खूब लेकिन आब नइ खाइ छी, यौ आम नइ खाइ छी, पहिले खाइ छियै, पहिलके एकटा जमाना छलै, जै
नैय हमर कनिआँके अहाँके बड्ड नीक लगैत छलैन। एक बेर हमरा कलहलेथ तहन देखा देलियनि हिनका बनइत तकर बाद से ई खाने पकइड़ लेलथ
नय नीक तऽ, हमरो लागे छले झूठकिया कहू लेकिन ई भए जाइ जे आब -आब नै समय बचे आब नै कियो उतरो चाहैत रहे छै, ट्रेन स कहत गाड़ीे मे एतोच बेच च तऽ, खा लीहे तऽ से बला बात भऽ गेल तऽ,
अहाँके जे छै से तऽ, बड सुन्दर ई चिनिया बादाम जै रहै से बड सुन्दर